हेलो
हेलो
की हाल चाल यौ
ठीक छै
आ की सबब केलियै दीनमे
आइ तक पूरा दिनमे बेसी तऽ कुछ नहि सवेरे उठलहुँ सवेरे उठलहुँ तऽ फेर ओकर बाद फ्रेश त्रेश भ कऽ
हँ
तऽ ओ घर घर के काम रह आ फेर ओकर बाद दस बजे से जे ऑफिस ऑफिस के वर्क रहै छै कागज पत्तर के
ओ
केलहुँ एहि दुआरे क की जे अपन सबके दैनिक जीवन मे होइ छै कि केना केना की करै के छै तऽ हमर ऊ दैनिक जीवन के अथी बनल छै कि केना कए के भरि दिनमे काम करयके छै
चाय सब कखन पीलो रहय
चाय भोरके उठलहुँ तऽ पहला मरदे य क पहले दू कप चाय जब तक नहि हयत तबतक हमर दिनचर्या शुरू नहि होय छै आ एक कप तऽ हमरा बिछाने पर चाही एक गिलास पानि एक कप चाय
ह ह्म नहि हमरो सङ् गड़बड़ भए गेल भोरे उठलहुँ एनाइ उठलो आ गर्मी तते रहे दूध गेल फाट आब लल फिर्श्ते ललके मिलल खराब दूध वला पीबै के रहै
हँ
अहाँके बढ़िआं रहल नास्ता केलिये कि नए
हँ ओ चाय ताय पी के
हँ
जा तऽ पीलहुँ ओकर बाद फ्रेश त्रेश भेलहुँ तऽ छै की अपन अपना सब के ठाम महिला सब ते उठ जाइ छै सबेरे सबेरे उठ जाय छै ते नश्ता पानी बैन गेल चूकि माँ माँ के मा रहै छै तऽ ओकरा
हमुन खा लेलहुँ नश्ता बैन गेल रोटी भुजिया रोटी सब्जी अपना तऽ नश्त नाश्ता भए जाइ छै
हँ आ खेल लए क
अहाँके भेल रहै ने
नस्ता हम कहाँ करै छी। लेकिन आइ केलहु रहे दही चूड़ा ह
आछ
तऽ आइ गेलै दही पौरलकै र अच्छा रहे लागले देख
हँ
नश्ता कए लेलियै एखनो ओकर बाद चलि गेलहुँ ड्यूटी ड्यूटी ह अपन ड्यूटीमे अपन जे काज धन्धा रहय अपन केलहुँं दिनचर्या अपन जेना चलै छै। तेहिना चलै रहै रहक उमरा ज न की ने अहाँके कुम्हरो जानै रहै कि नहि
ह हमर तऽ ई रहै कि कि पहले तऽ फेर दस बजेसँ कनि टा अथि कयलहुँ डॉक्युमेन्टेशन कयलहुँ चनवला मे ई रहै कि कि ओ अथी के झारखण्ड के टिम मै जोड़े छै तऽ ओकरे ओकरे कनिटा कागज पत्तर बनबै के रहै
ह
तह उहै कागज प्तर बनेल फेर ओकर बाद कनिटा बैंक बैंक निकललहुँ बैंक बैंक से लौटलों बैंक के काज रहे कुछ अथी सब रहैय पासबुक तासबुक रहैय ओ उमहरसँ अपडेट करा क तब एलहुँ त तब ते हेलो सुनेलौं सुनलों खाना खेलों इह अहाँ कहियौ अहाँके दिनचर्यामे
हमरा दिनचर्या तऽ हमरा एक नम्बर अत करहल एखन इन्डिया आ अफगानिस्तान के मैच भी हैइ ओहो में हमरे में रहैइ तऽ आइ तऽ बड़ा बढ़िआँ रहल जेना नहेलहु खेलहु ड्यूटीसँ आबि कऽ तहिना उ स्टार्ट भेल त दे खोल खोल देखियै बीच बीचमे आ हमरा कनिटा मार्केट जाए जानैइ रहैय बजार टेबुल देने रहै टेबुल लेलौं आधा एक घंटा तऽ ओते लागि गेल मार्केटेमे ततबाक जाम रहै छैइ ने
के बोललेलियै यौ
पढ़ैइ बला के नई आबैह टेबुल हँ
रीडिंग रीडिंग
अरे ककरो लेलो होतैइ लेकिन एकरे जाम में एहन फंस गेलौं बेकारे आइब गेलौं गेलहुँ एखन तीन बजे करीब गेलहुँ रहै छओ बजे तक पड़ि गेल लेलहु की तऽ एगो टेबुल एगो कॉपी
हे हे हे हे हे हे
नहि सबा दू सौ में देलक ऐते
आ अच्छा सवा दूस
कहैत रहै तीनसए टका में एकटा तनका पैघ झनक रहै एकटा रहैइ तीन सए में एकटा रहैइ अढ़ाइ सए में तऽ ओ तीन तीनसए वला जे रहैइ ओकरा दाम मोल करैत करैत दूसौ दस टका भैयगेलैइ ता के चलि एलहु
हंअ्
संगमे माओ सब रहैइ मांओ के एक दू टा काम रहैइ तऽ उएहमे हूंअ् बहुत देर लाइग
हंअ् हंअ् आरे माइके त बाजार मे जाम जाम तऽ रहिते छैइ
आ एखन एकटा भोज छिअई गामे में आब ओ भोजमे जाय पड़त आ कनि देर ओतय परसबो के पड़त
हँ गाँव मे तऽ ई चीज ई चज ज होइते छैइ कि गाँवके भोज में लड़का सभ खेलक कमे पढरसलक बेसी
आ ओहो में ओहो में टोल वाइज होइ छैइ न टोल हमरे बगले मे छियै टोले मे छियै गाँव में गांव मे रहैइ छैइ ऐते कम टाइम पहिलो आईब जतियै लेकिन बगलमे भेलाके बाद तऽ
हां बगलमे छैय तऽ विशेष रूपसँ हम देखे पड़तै ह कोन ची के भोज छियै यौ
भोज तऽ ओना भेल बर्खीके लेकिन आइटम बहुते यए जेनामे भात हैत दालि हए तीन रङ्गके सब्जी हए आलू परवलके यए मिक्स भेजके यए आ चटनी टमाटर के आलू के भुजिया यऽ पापड़ यऽ आ सलाद यऽ ह पर कथी अ हँ बड़ियओपर घी यए दालिओमे घी यए
हँ हँ हँ
फेर सकरोरी रहत ओकर बाद दहिो रहत आ हमरा तऽ फायदा भए गेल ठंडा फंडा पूरिया तोरिया देलक बाड़ीक लेल
हँ बात सही बात छै ह बाड़ीके लिए ट्रेक्टर बाड़ीक के लिए एकटा नहि तऽ एकटा रहये के हेतै आ
क पाबै छी बरसलाके बाद ओ जे सुगन्ध जाइ छै मुँहमे करनासम त ओकर बाद खाय लए बैठबै ने तऽ अहाँ किछो नीके नहि लागत
हँ ई चीज तऽ होते छै कि अगर अगर अह पस रहल छी जेना घर मे अगर भोजइ छै तऽ होइते छै घर वाह सब नहि खेलक
हँ ऐसँ बढ़िआं बाहरे मे जे भोज होइए उएह कनिटा बढ़िआं से खाइ छी दू बेर तीन बेर खा लेलहु घरक भोज सबसँ गड़बड़ होइय
हँ सही बात वएह लोक खा लेलक खा लेलक ओना ओना नहि शकल
ओझुका गर्मियो किछु जादे रहै
ह अठबार अखबार मे देलकै रहै अथि के बारिश के लेकिन भेलै कहाँ बारिश
फ्लॉप भए गेल नहि तऽ राइतोमे भए
आ ह हेतै ह बारिश होइ छै तऽ अहाँके दिनचर्या खराब भए जाइ छै ओहि होइ छै
बीच मे दिनचर्या खराब
सोचि रहल छी छियै कि आब जे छै बाजार निकलबै
हँ एखन के
नै नै एकटा अथी कहलहुँ की की सोच रहल बाजार मे तखनिये बारिस भए गैले
हँ तब तऽ गड़बड़ाए गेल हन
जेना उएह दिन हम जे उएह दिन हम जे आयल रह आयल रहि भीज के ह ह मीटिंग करय लै
खराब भए गेल दिनचर्या खराब भए गेल
हँ वैह वएह चीज होइ छै वएह चीज होइ छै कि जे चीज
पूरा दिन के अहाँ अथी बना के चललीय है नियम बना के चललीय कि कि आय जे छै भोर के सुबह निकलबे आठ आठ बजे हम तऽ अहाँक कहलहु रहय कि आठ बजे निकल बै
हाँ
मौसम जे खराब भेले तऽ वेट करैत करैत करैत करैत लास्ट नौ नौ सवा नौ बजे निकललियै एहि दुआरे ई कि सोच लेलियै रहै कि की मीटिंग करबै तऽ करबै
हँ अहाँ तऽ अथी जिद्दी छियै जे बाजि देलियै बाजि देलियै
उएह चीज छै आब रेनकोट पनलियै कहलियै बारिशे छै तऽ
मुखियो जी की कहलक कि बाप रे बाप
बारिसो मे ई सभ
हमर सभके दिनचर्या फिक्स रहर छै कि की चाहे पानि पड़य की पाथर पड़य
हमर छै ई ई चीज कि कि एक बेर उम्मीद रहय जे चीज कए लै छियै ने तऽ कोशिश करय छियै ओना मानि के चलू कि की एक सौ प्रतिशत तक कोइ ई चीज नहिए ने कहि सकैत छै कि हम ई चीज करबे ता
नहि जल्दी नहि हँ कोशिश करय छी पूरा करय के
ह्म कोशिश करय छियै कि ओ चीज हम हम क्या भी हँ क्या भी ह तैं रहै छै कि चल भाइ बरसाते छै कुछो छै
हँ तऽ प्लान बनल छै तऽ जाय
ह चलू वैह चीज रहय कि कि कम से कम ओहि दिन मुखिया जी से मुलाकात भए गेलय रहय
आ तऽ मुखियो जी बड़ निक रहय अपन सबके दिनचर्या ओहन पानि मे जो गेलहुं तऽ मुखियो जी शिक्षा देलक
हँ ई चीज ई चीज जे
चलतीए कि छबे नहि करय मुखिया जी
हँ तब भए जेतियै समस्या तब भए जेतियै सम ई छबेने करय करयलेल
हँ लेकिन अच्छा रहथिन
हँ ई चीज ठीक रहलै कि मुखिया जी बीच समय देलक समय दए देलक तऽ ते चलू जे सोचि के घर से निकललियै रहय उ चीज भेलए ई नहि भेल की भाय आ आइ गेबो कयलौ एतेक दूर तीस पैंतीस किलोमीटर आ पता चललै कि की कामो नहि भेलै
हँ
कम से कम एकटा एकटा अथी भए गेलै तऽ भए गेलै
चलू ठीके है आराम करू फेर करब अहूँ करब ठीक